हेलो। हेलो, आवाज आबि रहल यै, हेलो। हँ, ह, ह। कहू कि हाल चाल? ठीक छै, आहाँ कहू?
हँ, हमरो ठीके ठाक छै।
कि करबै काल्हि एबै अहाँ?
भरि सभके आ पयब किया तऽ नहि आ पयब बउआ सभके डेट बढ़ाइ देलकै आब ओतऽ ओ रह हम रहबै एकगोटा। सुपौलमे रहना जरूरी छै, दीदी डेरा पर छै ओ।
ओ।
ह ओतो केउ न खाय पप्पा जी दरभंग में छथि दीदी सब भूपेंद्र जी के पयरे छनि अथी भेल टूटल तऽ डेरो पर रहनाइ केओ हफडेब रहनाइ जरूरी छै ने
ह चाची हल्का नून कम लगैया हँ
आबैके तऽ देखियौ लग पासमे त अहाँ सब जेना घर जेना लोग पास रहते ने दीपाली के आहाँ के तहन तऽ हमरा कोनो संकोच नहि छले आबे मे अब तो दुनु बेर कहितौ तो भर दिन मे दू बेर आब जतौ लेकिन आब ओतय की छै एतौ सब गेलना है डेढ़ किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर जाउ फेर देखियौ उएह राति उएह दिन आउ तीन किलो तऽ एते चले छियै ने आदतो नहि अइ आ एक बेेर निकलबे ने कहियो पर तऽ अहाँ के पारो सब दू तीन दिन ते बहुत थकान लगैत रहे छै शरीरमे आगन आउ तऽ केओ एह एहन छियौ ने केओ दू टा रोटियो देत तहन खेना बनाउ तहन पप्पो के दियऔ तहन अपने दीयौ तो आनियौ त ते छै तऽ बनैबिते छी
अच्छ अहाँ हमरा अथी भेज तऽ हम पूछ लेबन सर के अगर आहूँ वला भऽ सकतै तऽ हम आहूँ वाला कराइए देब
जिद्द करबेन तऽ भऽ दऽ देतथि आ जिद्द नहि करबेन तऽ नहि करैत रहै छथिन ओ सभ एना एहिमे नहि कोनो छै एहिमे कोनो एहन नहि छै मतलब ककरो दऽ देबाक चाहि
कहबै सर हमर बहिन छै दऽ दियौ
ठीक छै कह देबै से हू जे क देबै हँ चाचा के बेटी
चाचा के बेटी छै हम कनि बाहर मे छी तऽ अपने दऽ देथि दीपाली आएत न
दीपाली जैत
ओ एते तखने हम जेबै ओना हमरा हमरा खुद नहि इच्छा भऽ रहल ह जाय के
हँं जाइ छी तऽ अहाँके बड टाइम लागि गेल ओहि दिना चारि घंटा अहाँके लागि गेल
ह एक स चार एलियै ने
ह चार घंटा बाहर रहना थको जाइ छै मन नीक नीक त लग छै कई बाटे टाइम पास हो छै अपने सब पता चललै नहि ने चलले से तऽ नीक लागे छै ओहन नहि रहे छै लेकिन आउ तऽ कनि छै एबे
दीपाली के शायद ओ कहलक जे लाना काइल दिह
तहन तऽ चैल जेब
सर कहल खिन ओ परसू खना आबे ले से
आ कलके नाम ने
तहन चलि जायब तहन किया नहि चल जायब
अहाँ जे छै से हमरा अथी भेज देब फोटोकॉपी कलेबै सेकेंड ईयर के एडमिशन अथी रसीद पेमेंट वाला ओहिके बाद अथि सेकेंड पार्ट के अहाँके अथि म सीटर एडमिट कार्ड
अच्छा मार्कशीट ठीक
चाल ने तै केन छ गए नीक लगतउ ग
कऽ
हं तीनू ‌ सेकंड डे पार्ट से भेज देब आहाँ अगर सर सब एलउ करथिन दऽ देता तऽ हम आहाँके
हं हं करा दे फेर हमरा एनाइ केनाइ नहि नीक लागत अकेले हम जाय वाला छी नई फेर आँहि सबके आबऽ पड़त दुनू में से एकटा के ह तैं दूआर आब दीदी ओहिठाम देखियौ ने दीदी बदलक ओहि में कहलक अपन आब आब जाइया बीस पइन के कमी भऽ कुलियए हं डोर छै से कहलकै थोड़ा डोर है तऽ बीसे के डेट दऽ देलकइ नय तऽ आगू जते डेट हूँ तऽ ने पाँच दिन कालल पर सुन देखियौ की होइ छय ओकरे ल टेंशन मे छै पढ़ाइयो कहाँ केलौ है केओ फोनो करिया तऽ पता नय बात करे मे मोने नहि लगैया आ दूर मे छै माँ रहिते तऽ पक्का चलि जैतियै बहिन लग
हूँ
बहिन की चीज छय से तऽ हम बुझे छियै बहिन बाप रे एते आर गेल रह हं असाइनमेंट बनबे छलहुं से राइत के बुझियौ हम जागि जाइ छलियै बना लेलियै तऽ एके सप्ताह नहि रहलियै एके सप्ताह में बना लेलियै
हूँ
से हमरा उठै तू बना तू मुह सुखा गेलौ हैं
हूँ
ओकरा तऽ जी मतलब ओकरा ए ओना त रहै छै मोन एतऽ आबै लए लेकिन ओ एते केना तैं दुआरे
देखियौ की होइ छै एपर दू नम्बर मन छय सबके टेंशने एखन
हँ हँ होबे करतै
तैमे ई सभके देलके नऽ आओर टेनशन भऽ गेलै
लास्ट में पहिल बच्चा रहै छै पन तनि चढ़े
की कहलियइ
छत पर नय छी ओ पंखा
बाप रे, तूफान अइछ
उहे शड़ी अहाँ हमराने रहनलान
अच्छा अच्छा उएह आइ बड सुन्दर हवा दैई यार, ए सी जेनांक हां एसी जेनांक। ठंडा? हम परसू साँझ में बैसल रहियै, कनि ठंडो नहि रहे। से हमरा ठंडा लागल लागल हम उइठ गेलियै ठंडा
ई है छय ओ पंखा
केहन ओनेलियन हँआइब कऽ मैसेजो देने रहु बुझैय यऽ
नहि एना लेलियै नऽ जे हम कहि देलियै तऽ अनाइए लै छियै अहाँ कहि मधुबनी भगवतीपुर बड्ड नीक दै छै हँ सुनर दै छै एके रति कतहु पसी दै छै पप्पे लंग छै ओ वला बुओ कऽ खरापे भऽ गेलै। बड़का वाला छै बौआ कऽ टेबुल फैन तँ ओकर खराब भऽ गेल। ओकरो सोचै छियै एहि बेर तँ कैटे गेल अ अगिला बेर
आओर सभ ठीक य पढ़ाई-लिखाई भेल। कनि मनि तऽ हमरा आइ बहिने लऽ कऽ रहैत छी पता नइ डरो लागैय कनी
बात छै
हूँ माँ रहते तऽ पक्का हम चलि जेतियै एकेटा ननैदे छथिन नऽ आब निशु सभ जेथिन तऽ जेथिन दू-तीन दिन बाद।
आय तऽ अथि अबि गेल छै
कथी कथी
नहि देखलिऐ
अच्छा, देख लेबै। अहाँक आवाज बड्ड कटैत य। ताई मे पंखा के आवाज आवाज बड्ड आबई य खाली आवाजे अहाँसँ जादा।
आब।
हँ आब ठीक ये बाप रे लगै छलै अहाँ नई बात करै छी पंखे सँ बात कऽ रहल छी
आब त
हूँ
देखियौ आब की हौया
देखियौ की करतै मेन न निश्चित छै। पी टी मेन्स निश्चित छै। पी टी लेबे करत।
देखलियै नै आय सामान्य
हँ हँ हम से तऽ अहाँ भेजलियै, तऽ देखलियै अखने खोलि कऽ कनी दिन कनि देर पहिले लिखल तँ छै आब हमरा लगैय लेबे करत कम सीट छै नऽ लै छै बीसे हजार आ बच्चा छै बुझियौ पन्द्रह लाख हँ हँ तऽ ओ छटतै केना तऽ कोनो लाथे छटतै नऽ
हू तहन दिखायो आब
हूँ हूँ
हूँ
हमरा तऽ बड टेनसँ मैथो ने कम्प्लीट भेले हमर देखियौ दीदी ओहिठाम। आ दीदी ओहिठाम पाँच छउ दिन लए जाइए पड़तै आ ओ कहै छय जे हमरा लग बीस दिन रहत। तूँ सुनौ ने, से तँ छोड़ू। आ कहै छय पन्द्रह-बीस दिन रहू। बहिन हमरा पैर तैर दवा दिहे हमरा बड़ कमजोरी लागैत रहैया
ह
पैर-तार तटाई छय ने। ऑपरेशन करऽ पड़तै, ओना नहि हेतै, से डॉक्टर कहि देलनि। तऽ ओकरा बहुत ह कष्ट छय आ ओतऽ हम जाइ छी तऽ हमरा साफ फेर बुझियौ पढ़ाइ नई होइए जो ओतय हम दू तीन घण्टा बच्चाके कऽ लैई छी ओतऽ हमरा बिलकुले ने की देखियौ तीन टा रूम छै ओहो में लोक सब रहते कवड़ कवड़ कबड़ हमरा की ह ने बेसी लोक में रोहि आदत तू ने है हमरा होइते ने रहैया पढ़ाई जेना अहाँ सब कऽ लै छियै ने तऽ हमरा नइ होइया
हूँ
हमसब तीने आदमी रहलियै। चारि आदमी सभ दिन नहि रहैत छल। कहियो-काल चाचा-चाचीसब रहैत छथि, तँ पन्द्रह दिन रहैत छथि, फेर चलि जाइत छथि।
हूँ
छइ ने लोक रहै के तोरा हमरा आब जेब तऽ बुझियौ, पन्द्रह दिन पढ़ाइए नहि होएत। तकरो टेंशन छय। मोनक बात आखिर ककरा लग बजबै? मनेमे राखै छी। आ ओतऽ साफे नहि होइत छै। पढ़ाइ तँऽ रहबे करतै, बच्चा-बुच्ची रहतै तँऽ ओहन माहौल रहैत छै। से तँऽ बुझिते छियइ।
हं
बड टेंशन मे रहे छै पता नई उएह ल कऽ टेंशन भऽ गेल पढ़ाइयए लऽ कऽ आब ओकरो जे बतेबै, तँ ओ की कहतै से बुझलियै। बहिन ओतेक नहि बुझैत छय, एतेक दिनसँ नहि पढ़लै। ओ हमर बहिन ओते नई पढ़ाई लिखाई केते दऽ छै दय छै ऐनी से लेकिन ओकर दोसरे कानून रहत तऽ आब की बाजबै? पैघ छय, सात-आठ सालक तऽ अछि। ओते मुँह नहि लगाब। हँ, की कहब? हमरा बहुते मैथों लाकर। टेंशन नई आब रीजनिंग साफे नइ बनबे टाइमे नई बच पबैया बनबितो नइ छियै, अहाँ भेजलियै से। आ
नाच केल‌उ
हँ मैथ केलियए डिस्काउंट पर छी
वाह ककट कलास बेग आई
हं प्रोफिट
बढ़िआँ हइ कनि मनि करैत रहब मैथ कनि भऽ जात एक चलू अहाँ के अथि सास साझ देब आवाज कटैए अहाँके क कहबैया।
हँ, काइट दियौ, तखन अथियो कऽ देत।
अच्छा चलू ठीक छय रखै छी।